ओ हेलो
हेलो
हँ
हेलो
हँ हेलो ऐसे बैठल छियै की करबै आरो
खाना पीना अभी नहि खेलियन की
नहि अभी नहि अभी पढ़ि लेतौ तब सब खैतो अभी सर एलखिन पढ़ा रहलखिन आरो
सही हमो पढ़ि लिख लै छै ने
हँ तऽ चलि आबै छै नहि फेरलि जेयथिन तऽ दूर ने पड़ै छै स्कुलमे से चल
टी वी आर चलै छौ कि नहि आँइगे
आँय
हेलो टी वी आर चलै
हँ बोल
कहलियो टीवी आर चले छौ कथा आर नहि देखे छही अनिरूद धा जी बला ओ हम्हु आर के
नहि एने दिन नहि देखलै एने दिन नहि देख रहलियै हन सभ मैचे देखैत रहै छै तऽ
ओ
की देख मैच देखैतै रही हँ
ओमे तऽ चला लै छियै अपना सुनते रहै छीयै अपना कामो कैल ते भी रहलौं
ई सब कहतौ की आप हरदम इहे सब कर देखते रहते हैं काटि देतो फील्म या क बैठ जैतौ साउथ बला
मेन बात छेलैय की एका की देखै लगै होतौ
हँ उहे करबे करै छी उहे करै छै
हिनकर की हाल चाल छै कि प्रेमानन्द महाराज जी के
की होलै तबियत खराब छै की
नहि सुनै रहिय कि तबियत खराब छै अब नहि ई यात्रा करै छथिन पद यात्रा
नहि करै हथि ने गाड़ी से ले जाइ छै नहि आब रोज र भोरे भोर होइ हेतै ओनते इहो बात छै ओहो तऽ उतना चलि लै छथिन
हुनके से मिले ला तनी लगतौ ने कि हुनका से दर्शन हो जाइ एक बार तनी
लेकिन एनैते सब आदमी कंटन छैहाँ बाहरे जैसे बैठल रहे ने वैसे देख लेबहो जैसे सब लेकिन ई चाहबो कि बतियाए तो सब सेलेब्रिटी याइ छै जे बड़ा बड़ा ने से देखे रोड पर देखै सब बिछौना नियन बिछल रहै छै आदमी रस्ता पर औ सेे हो जैतै
चाहे छियै कि एक दर्शन होय हँ
हँ की
ओहो एगो भगवाने कहे गेलखिन की
तऽ अइए हथिन भगवान लेकिन प्रे ओ तऽ ठीक छौ लेकिन प्रदीप मिश्रा जीे देखी पूजा करै वला हम सभ हुनके देख जदातर करबो हू शंकर भगवान के पूजा देशी हँ हुनकर हम फॉलो करैत रहै छीयै
हँ हमरा नहि उतना हो पाबै छै उहे नहि जाय पाबै छै नहि तऽ एक लोटा जल लग तऽ जाइए के मन करै छै
हँ ई बात तऽ छै एक काम करे बेलके गाछ रोपि ले आ ओकरे मे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर के जल दे
ओ मतलब गाछ आर किनैके होतै तऽ ऑनलाइन मिलतै की
आके जहाँ नर्सरी छै होजा नहि मिलतौ पेड़ पौधा बिक बेल के गाछ मिले जेते सब पौधा बिकै छै
अच्छा पुछबै आर पुछबै नहि तऽ हम अपने जायके ले आम एगो बेलके गाछ गै
तब आर की जहाँ सब पौधा बिके तऽ वैहे जग मिल जेयतौ
हँ बेल गाछके पूजा करै लए कहै छै आ ई समी गाछके
हँ आमलोक कहै छै हम तीनो पौधा लगेले छियै शमी छी रखले छी नहि तो छत्ता पर जेबो कते रेशमी छी रखलें आमला भी कातिकमे कामे देतौ
हँं तऽ तनि जलो चढ़ा देलकैो अगरबती ऐसो देखा देलकै तऽ होये गेलेय
त हँ हँ तऽ पूजा पाठ करै तब जलदे फेर जादा ही अथी होत हँ ओ तऽ जरूरी छै ओ जरूरी अछि
हँ आ तुलसियो जीमे दूगो होइ छथिन एगो काला जैसन पत्ता रहै छै हँ हुँ एगो राम होइ हथिन
हँ हमराखन तऽ छथुन श्यामे वाला हमरा कन रामे तुलसी हथुन
हँ ओ वला मिलै छै कहाँ
हुँ बहुत कम
ओ तुलसी नहि मिलैत छै ये जल्दी हम तऽ कही कहीं उग जाइ छै उऊहे लगा देै छियै
हँ तब आर की
हुँ कथा आ मे तऽ सुनबे छथि कहे छथिन रीे क तुलसी के गाछ सुूखियो जाइ छै तऽ ओकरा नहि फेकयके छै
नहि रै छैा देखै छै छथिन बिया आर ज जलबै दे छै तऽ अच्छा रहै छै लक्ष्मी प्राप्ति होइ छै मने बतिियामे लपेट देतै ने रुइयामे
मौली धागा ओकरा लपेट घिमे डुबा के उपरे से जला देतेय कलियौ हम नहि अभी तक
हमहूँ नहि केलहुँ एकादशी कहै छथिन नहि
हँ
हुँ
ई सब अनिुरुध्यााजी बतबै छथिन
हूँ ई बात तऽ छै ह एक से एक बात बजबै छथिन
पहिले तनि अनीरुद्धिज खस हँ हिनकर नहि सुन पाबै छियै ई छथिथुन जे बागेश्वर बाबा
नहि ओकर जते जोर सुनलियै ने शुरू आब धीरे धीरे हुनकर केना नै अथि देखै छिय
कथा थोड़ेकी न रहै छ
हुनकर हनुमान जी के खाली अथी रहै छै
हँ हिनकर तनि भागवत रहै छै अनुरुध्या जी भागवत
अहाँ हँ हँ हुन
हँ हुनकर की रहै छै देवकी नन्दन महाराज जी के
हुनकर हम नहि सुनलिय देवकीनन्द महाराज जी कें
ओहो लगै छै कृष्णेजी कहै छै
उससे हां सब लिखल रहे छै कोई भागवत कोई गीता
हँ
ज्यादेतर भागवते देखै छीयै
ओ
कियाकि किशोरियो जी देखि भागवते कथा करै छै
हँ त भागवत भागवत सुनलासँ बहुत बड़ा बढ़िआँ होइ छै
हँ तऽ अभी गया मे जया किशोरीजी आबै बला रहथिन गयामे जया किशोरी जी आबै बला रहथिन
हुनकर शादी होल छै कि नहि य जया किशोरी जीके
नहि अभी तो नहि होल छै कहाँ हो तो तऽ पता चलबे करतौ
ओ सबके शादी होते जरूर पता चलतै महात्मा सन्त लोग छथिन तऽ कथा वाचक हँ
प्रदीप मिश्रा के वन्दनमा ज्यादे अथी करै छौ
हँ जे महादेवके भक्त रहतै हुनकरे ने फोलो जादे करतौ सेहो बात छै
महादेवके के नहि भक्त रहते तऽ इहो बात तऽ छै ह महादेव जी के सबके भक्त रहै छै केकरो भक्त रहय लेकिन हँ
भागवत से सब चीज ज्ञान छै भागवतमे सब मिक्स ज्ञान छै ने सब भगवानके बारेमे बता दै छथिन ह्म
सब तऽ भगवाने के छै ज्ञाने के बात कहे छथिन सही बात छै हुनके आर कथा सुन सुन तनी अच्छो लगे छै गे लगतौ अपना जीवन मे उतारौ तनि आर कि
हँ तऽ जे सरल चीज रहे छै से उतारे छै जे आसान बुझाय छै तऽ जे नहि होबे पड़ै छै से छोड़ दै छियै की करबै
नहि तैयो आदमी निन्दा चुगली से तऽ बचै छै ने से बात होइ छै
हँ तऽ उतना देरी कम से कम सुनलकै ने गेले ने मन मे बढ़िया बढिया चीज कम से कम ई तऽ होलै ने इहे सब चीज होइएके चाही
इह सब चलते लगे रह की कथा आर सुनै छै लेकिन नै पहिले तोहर मम्मी रहै रखुन तऽ सुनै रहथुन ने
त दिन भर लगल रहे उहे चीज हमरा क दिन अहीं से लगल रहे ऐस जब देखि अभी अब छुटतो न भोरे स कोइ न कुछ अभी छोटो बस्त देखत ई
आ कोइ चल देखइए ल नहि देत ओ चल क आ बच्चो बुतरूके कहै छथिन कथा सुनाइए नहि कहै छथिन
हँ कहबे करै छथिन कि ओ सबक भी संस्कार होगा न संस्कार बनेगा तऽ ई होगा सब चीज
र बच्चा बुतरु को कहबो तऽ कबतो तूंही सुन बच्चा बुतरुक कही तऽ कहतौ क तो वही सुनते रहे हम नहि सुन सुनब से कहि देत तहन इहे सब फेरा रहै छै आओर की
हूँ
बाल बच्चा के हाथ मे रिमोट चल जेतै उ हटी भी रहत हैाल बच्चा अपना लेके बैठल रह एगो छोड़त तऽ एगोे एगो छोड़त तऽ एगो
ओ देखै छै ई चीज तऽ ओ देखै छै ई चीज ऐसे करैत रहै छै
प्रेमानन्द महराज भी वहीं रहै छथिन ने वृन्देवनमे रहै छथिन
बृन्देबन मे हँ
आ अनुरुद्ध्या जी भी उधरए रहै छथिन
ओ जे रहताै छै ओह रहैबे करै छै त सब कहानी जाय आदमी ते जाय त सब जगह घुमि लेतै जा तऽ सब जगह घूम ले
नहि नहि प्रेमानन्द महाराज भ धयाजी गेल रहे किछ नहि प्रणाम आर करै रहथिन देखलियै हम
हँ परिवार समेत
हँ
परिवारो गेल रहथिन देखलियै
अच्छा
दूगो दूगो बेटा छै हुनका ने अनरूद्धाचार्यजी दूगो बेटा हुन अ दूगो बेटा हन दूगो बेटा हुनको छै प्रदीपो मिश्रााजी के दूगो बेटा ई अनरुद्धो जी के छै
हूंम्म हमलोग के कब सौभाग्य मिलै छै कथा उथा हुह जाय सुने के अनुरुध्या जी के आ हुनकरो देखै
हँ जायके तऽ मन करबे करै छै लेकिन
जेबै कभी देखै जयबौ तऽ कहबौ आर की सुनली ने जयबौ आर ने तऽ कहबो ठीक हँ चलिहें आर की
हँ तब आरके जे होतै सब मैनेज हो जतै हँ
ठीके छौ लेकिन हमरो बौआ आ गेलौ खाना मांगि आ गेलौ ठीक ने
ठीक छै ठीक छै जो खाना दे ठीक छै ठीक ठ राधे राधे ठीक छ राधे राध हूँ